हेलो
हेलो
हँ अहाँ के छी
हम अर्चना बाजि रहल छी मधुबनीसँ
अच्छा हम चौरीसँ बाजि रहल छी आयुष ओ जूहि झा के चिन्है छियैन।
हाँ हाँ चिन्है छियैन
हम हुनकर भांजा छी
अच्छा आयुष
हाँ
हँ हँ हम छी अहाँके तब लवलीके चिन्हैत छियै ने मुन्नाके
हाँ मुन्ना मौसी के
हँ हँ तऽ हमहूँ अहाँके रिलेशनमे मौसीये लागब तह
अच्छा मौसी गोर लागै छी।
खूब खुश रहू चिरंजीवी रहू मस्त रहू। की कऽ रहल छी
किछो नहि एखन वैह टास्क भेटल छलै तऽ जुही मौसी के एते बेर फोन लगाबे छेलियै तऽ जुही मौसी फोने नै उठाबै छै
अच्छा
तऽ फेर ओहि पर ग्रुप पर मैसेज आइल छले अहाँके जान तो टास्के नहि वेटल रहै तहन हम अहीं के लगेलौं
अओ कतऽ छियै एखन अहाँ
एखन तऽ हम राजस्थान मे
अच्छा राजस्थान मे छी
हँ
गाँव नहि एलौं
गाँव एखन नहि एबै एखन अगस्त मे एबै अगस्त मे बाबा के बर्खी छै ने तैमे
अच्छा और भाइजी सब
भाइजी नै छथिन, हम अकेले छी बस
अच्छा अहाँ अकेले टा छी
हँ बिल्टुन के चिन्है छी, जुही के भाय बिल्टुन बोहिन बोहिन उनकर हम बेटा छी।
अच्छा बिल्टुन दीदीे के अहाँ बौआ छी
हँ बिल्टुन मौसी बिल्टुन मम्मीे हाँ, तऽ ओ काइनो हाँ मम्मी ठीक छियौ, काल्हिये मझली मौसी फोन कऽ के बतेने रहै जे एना एना काज करबाक छै तऽ हम कहलियै बाबा ठीक छै
हाँ
हाँ तऽ वैह चौरी मे केयो मौसी के बतेने रहै तऽ मौसी हमरा फोन केने रहै
हँ
हूंम्म बस
हमहुँ एकटा आइडी देखेने रहियै ताहिपर कहने रहै जे हमरो करबाक अछि तऽ हमरो ज्वाइन कयल गेल अछि
हाँ तऽ हमरा तऽ काल्हि मौसी हम फोन केने रही जे बौआ से मैथिली त तोरा बजल अबिते छह से तोरा ए कॉल पर ककरो स बात करबाक छै चाहे तों अपन पपो के फोन मे डाउनलोड क दही इ ओ हम कहलियै हां ठीक छै
अच्छा
हां त फेर उएह से बात करै ला कहल आब ओ फोने नै उठाबै छै ओकर फोन पता नै डिस्प्ले ओकर खराब छै। तै से एना भ रहलै हुं
खाना पीना भ गेलै
हां
की सब बनैने छलै मम्मी
आइ त मम्मी सब्जी रोटी
अच्छा, मम्मियो सब ओतहि अछि न राजस्थाने मे
हां मम्मी पापा सब सब राजस्थाने मे छथिन न
अच्छा
एतै पढ़य छियै हम हमर बहिन स
कोन क्लास मे छी
एखन त हम एगारमा मे छी
कोन ज कोन अथि स
राजस्थान बोर्ड से कोमर्स
कोमर्स रखने छी
हां
और ईमहर सबस बातचीत होइया कि नै
ककरा स नाना नानी स
हां हां
नै एखन त नै होइ छै आ
ओ
हुं
अहां के मामा सेहो जुड़ल छैथ देखलियैया
हां त ओ त आब गुजरात मे रहै छथिन मामा
अच्छा मामा गुजरात चलि गेलथि
हँ पहिले एतेय रहै छलखिन लेकिन फेर बादमे एतऽ काज नय जमलै तऽ गुजरात मे चैल गेल खिन
कहिया गेलखिन से
गुजरात मे इ दू तीन महीना भ गेलै अय
अच्छा
ओतैय काज करै छथिन मौसोजी ओतैय छथिन सागर मौसाजी और ओ मामू ओतय छै
मीनू कतऽ अय एखन
मीनू मौसी तऽ दरभंगा मे छै
आई जुही
जुई मौसी सब राय मे
सोहराब बियाह भेल छै ओकर
हँ सोहराइए मे भेल छै
मामा के एखन विवाह - तिवाह के कोनो बात विचार नय
आहाँ एखन त एखन त जुई मौसीके एक्के साल डेढ़ साल भेलैय या
हँ हँ
तेखन ओ कर्जा सब मामा सुलझाबै छै ओयके बादे न
हँ
हू
और सब कहु
और सब तऽ ठीक यै
पढ़ाइ - लिखाइ चैल रहल छै बढ़ियाॅं
हँ एखन ओकरे फोन एयल रहै ओकरे फोनऽ पर फोन अबै छलैया से पता नय ओ फोने नै उठबै छलै
अच्छा ओकर नंबर कथी छलैया
जुई मौसीकें बासठ जीरो पन्द्रह
लास्ट वाला डिजीट बता दियाऽ तऽ अ ग्रुप स निकायल देब
किया किया निकल ओहे तऽ सब दि
देखियो ओनाहियो ओकारासँ बात केला बहुत दिन भऽ गेले अइछ कहियो कालके फेसबुके या इंस्टा पर हाइ हेलो भेटो नै दलैथ
हँ तऽ ओ आब ऐबे नय करै छै आ तखन - तखन होइ छै पता नै हमसभ जे उपलेन मे हम्मर गामो गेल रहियै तऽ उ पाँच दस दिन लय आयल रहेै बस
अच्छा
बस और फेर एबे नै करै छय आ जखन अबे छै तऽ बता के एबे नै करय छै कहिया अबै छि कहिया नै अबै छि
तय दुवारे
हमसब दोस्त छलियै न मीनु हम मुन्ना मौसी ओ
सभ पढ़ै छलियै न अहाँ सब एक्के साथे
हम ओतऽ गाँवमे नै रहै छलियै याऽ हम रहै छलियै गोवहाटी मे
अच्छा गोहाटी मे अहाॅं हम्म गोविंद मामा के चिन्है छियै ओहो सब ओतै रहै छलखिन एखनो रहै छथिन
हँ हँ भेंट भेल छलैथ हे चचासभ अहाँके नानासभ
अइ बेर
हँ एक साल भऽ गेल मम्मी एक्सपायर भऽ गेल छलै न तऽ आयल छलखिन सभ भेट घांट पर हुनकासँ हमरा बहुत बढ़िआँ बॉन्डिंग अछि काकासँ
हँ
तऽ ओ एबे टा करे छथिन
हँ एखन आयल तऽ रहथिन कनि दिन पहिले ओ गर्मी छुट्टी मे मई मे आयल रहथिन अहि सँ पहिले
हँ हँ हँ ओ सब आबैत रहै छथिन बेसी काल गांव
हँ किये की जै जै बेर हम सब जाइ छियै तहि बेर ओहो सब अबै छथिन हुनकर बाबू सब छै ने तहि दुआरे हम जाइ छियै ओतै नानी गांम।
हँ तऽ अखन ई लाल भाइजी कतय छै
एखन ओ ओहो शायद गोहाटी मे गेल छलखिन लेकिन एतऽ वापस आबि गेलखिन
अच्छा आ हुनका कनिया बौआ सब
सब के सब एतऽ चौरीेये मे छथिन
ह
हू
गोविन्द भाइजी खाली छथिन ओतऽ नै
नहि एखन तऽ एखन गोविन्द मामा औरो लाल नानी लाल नाना आर गोविन्द मामा के कनिया सब एतै
अच्छऽ
हँ बस एक दिन ल लाल-लाल मामी आओर लाल मामा आबि गेलखिन एतऽ उनकर बच्चो सब रितेश तितेश सब
अच्छाऽ
हॅं अहाँंके ई ऐप के बारे में के बतेने रहय
अवन्तिका के देखलियै स्टेटस पर लगेने तऽ हम कहलिय चलू हमहूँ ज्वाइन कऽ लै छी किछु नहि लागि रहल अइ घर बैसले छी तऽ ई काज कय लै छी।
अच्छऽ तऽ अहाँ गवर्मेन्ट नोकरीक तैयार करै छियै से
नहि एखन तैयारी नहिऽ रहल छी किछ जे अखन फिलहाल हम टिचिंग कऽ रहल छी इसकुल लाइनमे छियै
अच्छऽ
तऽ नर्सरी टू एल के जी तक के बच्चा सबके पढ़ाबै छियै ओ रिजाइन केने छै मधुबनी मे
बढ़िया ये हम त एतय पढ़ पढ़ि रहल छी इलेवेंथ मे टेंथ मे नब्बे परसेंट बनल रहै
अच्छा बहुत बढ़िआँ आओर ट्वेल्थमे आओर बढ़िआँ नम्बर निकालू
इलेवन्थ ट्वेल्थमे त ट्वेल्थ मे त जी मौसी कहलखिन जे बढ़िया नम्बर एतौ तऽ हम तोरा गाड़ी खरीद क देबौ
अच्छऽ
ह मौसा जी कहलखिन जे अहाँ ट्वेल्थ मे इहे नम्बर आनि लिय कॉमर्स स तऽ अहाँके हम लैपटॉप खरीद क देब
अच्छऽ -तोराज छ स्थानमे कोनो योजना नहि छलै जेना गुवहाटी सभमे छै अहाँके फस्ट डिवीजन करू या ओहिसँ हायमे त स्कूटी एक्टिबा दै छै
आइ त एतऽ बी एतऽ बीस हजार रूपया दै छै और कलेक्टर द्वारा अथियो अबै एगो सर्टिफिकेट साइन कऽ केऽ दै छै
ओ नहि ओतय छै अहाँके एक्टिवा दै छै जे बढ़िआँ रैंक मे अनै छै
हँ
सकेण्ड पोजिशन वला के अहाँ के दय छै अथी लैपटॉप आ थर्ड पोजिशन वला के पच्चीस हजार रुपैआ
आ एतऽ तऽ एतऽ एतऽ क अथी लड़की सबके दै छै लड़का के नहि दै छै
अच्छा
हँ
नहि ओतऽ दुन्नू के दै छै
एतय लड़की के दै छै जेनाकि हमर बहिन एतऽ करतै लेकिन ओ पढ़ाई मे भोथ छै ओ करबे नहि करै छै
ह ओ कोन क्लास मे छै
एखन तऽ ओ छठ्ठिमे छै पाँचवीओमे सेकेंड डिविजन पास भेलैए
अच्छा
ओ पढ़बे नहि करैत छै ओकरा पपा पप्पो किछु नहि कहे छथिन ओकरा ओ कहे छथिन जे ओ लड़की
तैयो भाय काल्हि तऽ लड़का लड़कीमे कोन दिक्कत छै
अ तऽ करर त
पढ़ल लिखल रहतै तऽ कतहु किछु जॉइन कऽ सकैया
ओहा तऽ हमूँ कहै छियै जे आइ काल्हिमे लड़की के कते जादा स्कोप छै किछो चीज नहि हतै तऽ कोनो ऑफिसे लाइन मे जल्दी लाग जाइ छै
बिल्कुल
पढ़े पढ़ ले लिखले नहि रहते डिग्रीए खराब रहतै तऽ फेर की छै पढ़ल लिखलसँ थोड़ी मतलब छै
ह ई छै ने अहाँकेँ डिग्री यहा के लेना नहि ले छै मेन चीज नॉलेज बाकी नॉलेज कते छै
हँ उएह तऽ बात छै हमरो सबके तऽ मतलब टेंथ बेस पर ओ एगो गवर्नमेंट नौकरी निकलैत छै पूरा इंडिया मे निकलैत छै इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक वाला तऽ
हँ
ओहिमे मतलब क आब फॉर्म भरने छीये देखियौ कट ऑफ कते जाइ छै
अखन बहुत कम्पीटिशन के जमाना छै ने एखन सब कतय से कतहु पहुँचलै जतऽ रहै छियै केओ नहि बैसल छै केओ किछ न ने किछ किछु ने किछ कहिए रहल छै नहिे किछ होै छै त ट्यूशने लऽ बैस रहै छै
हँ अहाँके मधुबनी मे एगो कथी एगो नाम छै प्रदीप प्रजापति से यू पी एस सी के तयी कर रहल छै से तकर इंस्टाग्राम पर हम वीडियो देखने रहियै ओ हुनकर कोचिंगो छै प्रदीप क्लासेस
हँ हँ हँ
हँ प्रदीप या प्रजापति क्लास एहिना किछु छै ओ यू पी एस सी के तैयारी करे छै तन एक दिन हमरा भेटलो हो रहथिन मधुबनी
प्रदीप क्लासेस कक छै
हँ मधुबनी मतलब पंडौल में मेला लागल रहे ने दुर्गा पूजा के तऽ ओहमे पोट स्टर ल के ठाढ़ रहथिन तऽ हुनका से हम भेंट केने रहियै
ह
हँ तही मे ओ हमरा भेठल रहथिन हम पुछलियै कतय के छियै तहन बतेने रहथि जे मधुबनी के छिये
हेथिन कतहु पोस्टर श हमहु कतहुँ देखलियैख याद क्यकि एतहुत जहा के बैनर सब लागल रहे छै ने हमरो जगह के स्टेडियम रोड मे
स्टेडियम लाग
हँ स्टेडियम रोड छै ने
उमरो तऽ शायद बिडुओ मसी रहैत
हँ ह ओ रहैत छै अहाँके ओत्तऽ गोशाला रोड मे
गोशाला हँ ओह उमहर भऽ जाइ छै अहाँ लग से कपिलेश्वर धाम तऽ कनिको दूर हेतै
हँ त कनिके दूर छै
हँ किया की हम सब कपिलेश्वर धाम आबैत जाइत रहै छी
जेहि बाते जाइ छी‌ओही मेन रोड साइडे हमर घर छै एना रास्ता सब देखैत रहै छै मेन रोड
ओ कपलेश्वर रो कपिलेश्वर रोड वला
हँ
अच्छा
आई पी एस स्कूल छै ने आई पी एस स्कूल के बगले मे
अच्छा आइ पीस हँ हँ हँ ओ इसकूल मे दरभंगा वाला रोड जे कपिलेश्वर वाला जा रहल छै
हँ
अच्छा
ई बगले मे छै आई पी एस पाँच कदम के दूरी पर छै हमरा घर सँ
ह
आओर आइ पी एस सँ पाँच कदम के दूरी पर हमर स्कूल छै एकटा ओरेंज वेली पब्लिक स्कूल छै
स्कूल के बगले मे यऽ मतलब
हँ
अच्छा